कनि बाद गाम एलियै। शहर कनि बदलि गेल अछि, मुदा गाम वैह अछि।
राम राम। सही कहलियै, शहर त चमकी रहल छी। मॉल, सिनेमा, मेट्रो मुदा हमर गाम मे आबो कच्ची सड़क। रति मे अन्हार। स्कूल मे मास्टर नहि, विकास कतए अछि।
हँ दीदी, आजादी के पचहत्तर साल भ गेलै। मुदा गाम के हालत देखू। बरसात मे घुटना भरी पानी। कीचर बूढ़ पुरान गर्भवती महिलाके अस्पताल ले जाब होइत छैक तऽ जान पर बनि जाइत छैक।
हँ तऽ सड़क तऽ सबस पैघ समस्या छै। पी एम ग्रामीण सड़क योजनाके बोर्ड लागत। अच्छी पाँच सालसँ मुद्दा सड़क नही बनल। ठेकेदार आधा पाइ खा गेल। आधा नेता।
ह। बिजली के हालत देखू दिन मे चार घंटा अबैत अछि। ओहो लो वोल्टेज गर्मी मे पंखा नहि चलैत अछि। बच्चा के पढ़ाई चौपट इन्वर्टर वला के चाँदी। गरीबके दुर्गति।
हमर समय मे लालटेन युग छलै। आबो व वहे अछि। सोलर लाइट लगैत छल। पंचायत मे छे। महीना मे खराब भ गेलै। केओ ठीक करैवाला नहि।
पानिके समस्या सेहो गम्भीर। चापाकल सुखा गेलै। गाम मे एकटा टंकी छै। ओहो दिनमे एक घंटा पानि दैत छैक। महिला सब दू कोष दूर से माथ पर घर ल अनैत अछि। ह।
आ जे पानी अबैत अछि। सेहो दुषित।
ह।
आर्सेनिक आयरन भरल ओकरा पीबी पीबी। के लोक। के पेट मे बीमारी चमड़ा के रोग भऽ रहल छै। आरो लगबै। कि पाय ककरा अलग छैक
स्कूल के हालत देखी के रोबाबे मोन करैत अछि। भवन जर्जर छत टपकैत अछि। पाच क्लास लेल दूटा मास्टर। ओहो हफ्तामे तीन दिन अबैत छथि। मिडडे मीलमें कीड़ा वाला चाउर।
एहि लेल तऽ लोग शहर भागि रहल अछि। गाममे पढ़ाइ नहि इलाज नहि रोजगार नहि युवा सब दिल्ली मुंबई पंजाब मे मजदूरी करै चलि जाइत छल अछि। गाम मे खाली बूढ़ पुरान बचल छैक।
अस्पताल के नाम पर पी एच सी अछि दस किलोमीटर दूर ओते डॉक्टर नहि दबाइ नहि सुइ दबाइ लेल शहर जाउ रास्ता में कतको गर्भवती महिला के जान चलि गेले।
आशा दीदी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमारी की करत ओकरा चारि हजार रुपैआ महीना भेटैत छैक। ओहि मे सब काम। टीका पोषण जाँच साइकिल से गाम गाम घूमैत अछि।
रोजगार के कियो नाम नहि खेती मे फायदा नहि, खाद बीया डीजल महग फसलके सही दाम नहि। किसान कर्ज मे डूबके आत्महत्या क रहल अछि।
हँ। मनरेगामे काम भेटैत छैक सए दिन ओहो दो सए पचास रुपए दैनिक ओहोमे परिवार केना चलत। आ पेमेंट छ महिना पर अबैत अछि। मजदूर के मजदूरी के फायदा उठबैत अछि।
गाम मे उद्योग धन्धा किछु नहि। अगर मोट छोट मोट कारखाना खुलि जयतै त लोकके गामे मे काम भेटि जेतै पलायन रुकि जेतै।
हँ, बैंक सहकारी समिति सभ कागज पर अछि लोन लेल जाउ त हजार कागज, गारंटी मांगत गरीब के कियो गारंटी किन लेत अछि। तखन मजबूरन महाजनसँ पाँच परसेन्ट ब्याज पर कर्ज लैत अछि।
इंटरनेट मोबाइल टावर सेहो ठीकसँ नहि अछि। ऑनलाइन फार्म भरबाक होइत छैक त पाँच किलोमीटर दूर बाजार जाउ। डिजिटल इंडिया के बात होइत अछि मुदा नेटवर्क नहि।
हं सफाइ के केओ व्यवस्था नहि। नाली जाम कचरा के ढेर। स्वस्थ भारत के बोर्ड लागत अछि मुदा शौचालय में पानी नहि। लोक फेरसँ खेत में जाइत अछि।
तखन दीदी गामके विकास केना हेतैक, सरकार योजना त बड बनबैत अछि
पहिल पहिल बात सड़क बिजली पानी ई तीन चीज़ बुनियाद अछि, जखन तक ई नहि हेतैक केओ विकास नहि सड़क त डॉक्टर मास्टर गाम आयत, बिजली हेतैक त उद्योग लागत।
हां प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना, सौभाग्य योजना जल जीवन मिशन सब योजना अछि। मुदा जमीन पर उतरैत नहि अछि। भ्रष्टाचार खा जाइत अछि।
हां एहि लेल पंचायत के मजबूत करय पड़त। मुखिया सरपंच के जवाबदेही तय करय पड़त। ग्राम सभा मे हर फेसला पर चर्चा हो, सोशल ऑडिट हो जे काम भेलै, से जनता देखै।
दोसर शिक्षा आ स्वास्थ्य स्कूल से शिक्षक के बहाली हो ट्रेनिंग हो बच्चा के कम्प्यूटर इंग्लिश सिखाउ पी एच सी मे डॉक्टर नर्स दवाई चौबीस घंटा पर उपलब्ध हो टेलीमेडिसिन शुरू करू।
हूँ, त सर रोजगार गाँव मे चीज उत्पादन होइत छी। मखाना, आम, लीची, मधुबनी पेन्टिंग ओकर प्रोसेसिंग यूनिट गामे में लगाउ। किसान के एफ पी ओ बनाउ, सीधा बाजार से जोड़ू।
हं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के सही से लागू करू। हमर सहरसा के मखाना भागलपुर के सिल्क मधुबनी के पेन्टिंग, एकरा ब्रांड बनाउ, एक्सपोर्ट करू।
चारिम खेती के आधुनिकीकरण। ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती। सोलर पम्प पर, सबब्सिडी दियो। किसान के मोबाइल पर भाव, मौसम के जानकारी दियो। कृषि विज्ञान केन्द्र के सक्रिय करू।
पाँचम महिला के सशक्तिकरण। जीविका समूह महिला समाख्या के मजबूत करू। सिलाई, ब्यूटी पार्लर, अचार पापड़ मशरूम उत्पादन के ट्रेनिंग दियो, बैंक से लोन दियो।
छठम, युवा के स्किल डेवलपमेंट। आइ टी आई, कोशल विकास केन्द्र गाम- गाम खोलू। पलम्बर, इलेक्ट्रिशियन मोबाइल रिपेरिंग, कम्प्यूटर सिखाओ। डिग्री से बेसी स्किल के माँग छै।
सातम डजिटल कनेक्टिविटी हर पंचायत मे ऑप्टिकल फाइबर फ्री वाइ फाइ, सी एस सी सेन्टर करे सक्रिय करू। किसान, छात्र, महिला सब के डिजिटल साक्षर बनाउ।
आठम पर्यावरण, गाँव में पोखरी, इनार के जीर्णोधार करू। गाउ लगाउ। जल संरक्षण करू, प्लास्टिक मुक्त गाम बनाउ। गोबर गैसों प्लांट लगाओ, खादो भेटत गैसों।
नवम संस्कृति के संरक्षण। मैथिली भाषा, लोक गीत सामा चकेवा, मधुबनी पेंटिंग के बढ़ावा दियो। टूरिज्म के विकास करू, लोक के अपन गाम कड़गर् हो।
अहां सबहक जरूरी, जनता के जागरूकता। अपन अधिकार लेल लड़ू वोट सोची समझी के दियो। काम न करे वाला मुखिया के अगली बेर हराउ आठ डीय ई सब सवाल पूछू।
हा दीदी सरकार के संग संग हमरो सबके बदलाय पड़त। गाम के गली सड़क के सफाइ खुद करू। भेदभाव जाति पति खतम करू। बेटी बेटा मे फर्क नहि करू।
प्रवासी बिहारी के सेहो रोल छेक। जे बाहर कमा रहल छथि से गाम मे। स्कूल लाइब्रेरी अस्पताल लेल दान देथु। अपन अनुभव गाम मे के युवा के संग शेयर करथु।
हम अब सपना देखे छी हमर गाम मे चौबीस घंटा बिजली। पक्की सड़क साफ पानी बढ़िया स्कूल अस्पताल हर हाथ मे काम किसान खुश हाल महिला सुरक्षित बच्चा शिक्षित।
ई सपना जरूर पूरा हे कायत बहिन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। जखन गाम बढ़त। तखने देश बढ़त गाम भारत के आत्मा छेक। ओकरा जाइवर पड़त।
चलू दीदी आइए से शुरू करे छी। पहिने अपन टोला के नाली साफ करब। फिर मुखिया जी से योजना के हिसाब मांगब एकक कदम से मंजिल भेटत
बिलकुल कोशिश करे वाला के हार नही होइत। गाम के विकास हमरे सबके हाथ मे छे। राम राम
राम राम जय मिथिला जय भारत।
जय मिथिला जय भारत।
हह ह उच
ईच
ईक